हेलो यौ कालहि भोर
हेलो की हाल चाल छै
अच्छा अहाँके
बढ़िआँ अइ आवाज फ्रेश नहि आबि रहल अइ
अरे कनि नेटवर्कके ईशो होइ छै तै ने बढ़िआँसँ जाइत हइ
अच्छा अच्छा हमर आवाज अबी है ने
हँ हँ आबि रहल ह
हँ तहन आ ओर
आर सभ ठीके ठाक छै सुनलहुँ हेँ काल्हि भोज रहै कीसभ खेली
हँ भोज भात बढ़िया रहय काल् नहि परसू से चलि रहल छै भोज भात अ कुमरमो दिन छलै आ न हा कुमरनो क उ दिन छलैया उपनेनो दिन छलैया
उपनयनके भोजन
हँ मिथिलामे उपनयन के भोज बहुत बढ़िआँ रहै छै कम से कम ओहि दिन आठटा ब्राह्मण के तऽ खुआएले जाइ छै ने
हँ हँ ओ तऽ उपनयन दिन आठ भभना होइत छै ह
जरूरी रहै छै
ह बहुत तऽ जरूरी रहिते छै जे संस्कृति छै जे अपन कल्चर छै ओहिके लऽ
जे छै ओकरा तऽ निभाबैए पड़तै
हँ आ ओहिसँ एक दिन पूर्व तऽ अहाँके कुम्हरमके भोज हैत
हँ गमम के भोज होइ छै एक दिन पहिने ओहि दिन त पूरा गाम खुआबऽ पड़ैत छै
हमे तऽ पूरा गौवा समाजके लऽ कऽ अहाँके चलऽ पड़ै छै ने
आ जिनका उपनेनो दिन अपन रहैत छनि नदी बढ़िआं से खुआबै छथिन नहि
आ
तऽ कलका भोज में जे छै त कलका भोजमे रहय अहके हँ ह एकठाम रहे चूड़ दही के एकदम चूरा गेल रहै एकठाम
हँ
चूड़ा दही तरकारी चिनी अचार ठकार ब भ जे
अच्छा चूड़ा दही रहै
आ एक ठाम जे हमसभ गेल रहियै ओ तऽ बढ़िआँ भोज रहै ओ तऽ अहाँके रहै पू हँ पूरी तरकारी अहाँके छोला छलैए यै टमाटर चटनी रेहै हम सब जते गेल रहिये आ किछु लोक हँ दही चीनी छलैया ठकेबो केलै किछु लोक अहाँके आम नहि छलैए
अच्छा आम नहि छलऽ
फड़ै छैना ओत
हँ आब तऽ सभके छैयो नहि आ सभ सक्षमो नहि होइ छथिन
खुआबै नहि चाहै छै लेकिन खेनिहार तऽ खूब छै एतऽ
एमहर तऽ खेनिहारे टा कनि बढ़िआँ छै
हँ
आ दोसर बात छै कि आन जगहके अहाँ कनि भोज भात देखियौ आ मिथिला भोज बाद देखियौ ओकर कनि अपन संस्कृतिए अलग छै
बहुत अन्तर छै बैसा क खुआएल जाइ छै चटाइ पर अथि कऽ के खुआल जाइ छै
जे पूर्वजसँ चलि रहल छै जे संस्कृति बनल छै जे एखन तक लोक मान्य
नोत दियौ फेर बीझो कराउ
हँ हँ एक तरहसँ ई इहो छै ने जे मतलब समय समय पर अपन संस्कृतिके एकटा नया रूप देनाइ जे अपन मिथिलाके बढ़िआँसँ व्यवस्था छै
हँ आब तऽ ओझा लास्टे दिन छलैए
हँ एइ एखन तऽ ई व जून वलामे लास्टे छलै
आब ठण्डी ठण्डी में तेसरे ओ दिन
ह ओना तऽ उपनयनके कार्यक्रम शुरू भऽ जाइए अहाँके अथिएसँ जे कथी उद्योगे सँ
उद्योगे से हँ काकी अङ्गनामे सेहो भगवान पूजा छै ने
अच्छा काकी आंगना मे भगवानक
हँ भगवानक पूजा
तऽ भगवानक पूजा के ओरियान में लगतै बेलपत्र सभ
लागल हँ सब आदमी लागल छथि
हम सभके मिथिलाके कनि अलगे विधि विधान होइ छै कनि चाउरक पिस कऽ अथी अष्टजल बनेनाइ कनी अरपन देनाइ
हँ अरिपण देनाइ
हँ हँ मतलब होइत सभ जगह छै लेकिन लेकिन मिथिला मे जे होइ छै ओकर कनि एकटा अ अ
ओ अलग बात छै फेर हकार देनाइ सभके हकार दऽ कऽ सबके
खास के मेन बात जे छै ई अरिपन पुरहर सब वला ई सब एकटा संस्कृतिके इहो भेलै जे अहाँ आगुओ लऽ जाइ छियै आबेवला आबेवला पीढ़ियोमे आब वाला बच्चो सब के लेल ई चीज एकटा सीखे के नया
सिखा सकै छी
ह हँ आ कतहुँ ने कतहुँ पूजा पाठसँ घरमे एकटा शान्ति व्यवस्था के भी वातावरण
हँ होइते रहै भइए रहल छै
पूजा हकार मे लागल हेत
हँ तऽ सभ आदमी यए हकार रहबे करते ना ना भोज भात के नय बेबस्ता
बोझ भात भऽ गेल छै
अच्छा हँ तऽ उ जनेउ बला उपनयन संस्कार बाला भोज भात तऽ चैले रहल अछि
नहि घढेरा वाला भोज सब खा लेने छै घटेरे बाला भगवानक पूजा छै
हँ हँ गृह प्रवेश अ इहो एकटा एखन प्रमुख रूपसँ देख रहल छियनि मिथिलामे गृह प्रवेशके अहाँके आयोजन भेनाइ कनि भोज भात कनि अपन संस्कृति हँ हँ
आँ
नाइ नाइ
लेकिन हमरा अहाँके गाम घरमे खायके लेल लोक तैयारे रहै छै खुआबै के लेल कम खाायके खुआबैके लेल कम तैयार रहै छै
हँ मधुओ भोजे खाय लेल आयल छथि की
नहि नहि अहिना घुमै फिरै लेल आयल छैय इच्छा भेलै हँ हँ इच्छा भेलै टहैल बुलली लिए टहैल बुल लेल लेलकै या आओर नइ कोनो छै
आर सब तहन उपनयनवला कार्यक्रम कतय तक भऽ गेलै आब सम्पन्न छै
भैए गेलै त
भैए गेलै रातिम के कहिया छिए
रातिम चारि दिन कऽ बाद ओहो दिन लोक किछु हँ नहि नहि हँ ओहो दिन भगवानके पूजा हेतै ओहो दिन भोज भात के आयोजन जेतै होइ छै होइ छै सबमे होइ छै लगभग
कनि बढ़िआँ सँ रहै छै
हँ पिटाई कयल जाइ छनि ओहिमे मामाके बढ़िआँ हँ एकादशी जाग लेकिन एहिबेर नै भेलै एको ठाम
हँ ए बेेर हमहू सब कहाँ देखलियै एकादशी जाग कतौ कतौ सुनलियै जे उपनयन मे एकादशी जाग छै
एकोटा दक्षिणा जे छै से एहि बेर नइ एलै
नहि अच्छा कोनो बात नहि अगिला सीजनमे आयत
रहै छै तऽ बढ़िया रहै छै ओहिमे आओर विशेष तरह के भेट जाय छै
स मेन बात ई भऽ जै छै कनी सब ठाम कातसँ जााक लऽ कऽ होइतो नइ छै जे जे एकादशी करै छथिन तनको तिनके तिनके एतय हेतनि
हँ ई जरूरी नइ छै जे ओय अंगनामेअथी हेतै तऽ ओहि अगनामे एकादशी जाग हेबे करतै कोनो एहन कीड़ा नहि छै
रातिमके पूजा तऽ मरबे पर ने
हँ मरबे पर होइ छै
देखैय मे अबैये जे कते ठाम मतब मतलब बड़ुए पूजा केलथि
ह ओना गार्जन केलक पूजा हँ गार्जन केलक ओहि दिनसँ फेर खेनाइ पिनाइमे बापर स्टार्ट भऽ जाइ छै
हँ हँ आ फेर एक साल बाद फेर मड़बा पर पूजा हैत
हँ तऽ काल्हि ओतय नहि गेल रहिय अहाँसभ नोत खेलऽ
हँ गेलियै हमसभ गेलियै कनि एखन मौसमके देखैत कनि लेट भऽ गेलै लेकिन ओ
ओ मधु तऽ नहि गेल रहए रात में
मधु पहिले खा लेने हैत
नहि कहाँ गेबे न के कल्हि खुना परसू गेल छलै परसू लेट भऽ गेलै तऽ तकरा बाद
कुम्हरमके भोजमे तऽ कनि होइते छै ने कनि मनेब गाँव घरके छै तऽ व्यापक बढ़िआँ जेना
हँ तहन काल काल्हि कहल कि जेबै जेबे नहि करब बू के बर्थडे छलैए ने तऽ बर््डेमे नाश्ता पानि कऽ लेलक हँ आ एम्हर भाभी बनेने रहथिन मोमोस तऽ दू तऽ एकटा ओहो खा लेलक
अच्छा अहाँ खा लिए लेकिन मिथिला के व्यंजन के स्वाद छै ओ मेमोज
नहि तऽ पेटे मे नहि खेबै सबटा जतबे जगह रहत ओतबे खेबै ने दोसर सब थोड़े माइग एबै दू दिन के लेल पेट अपन दर
हमसभ तैओ मैंगोक कऽ खा रहल छी खाली पता चलि जेयबाक चाही ओपनायन नहि संस्कार हुए
फास्ट फूड जे छै फास्ट व्यञ्जन जे छै ओ खेलाके बाद अहाँके नहि ने होइ छै खायल
नहि नहि नहि ई भोज भात
ओ हँ मनके अहाँके अथी कऽ दै छै ओ जे लहसुन प्याज सभ बेसी देल रहै छै तऽ ओ फेर अहाँके दोबारा इच्छा नहि होइत रहै छै
आओर कतहु उपनयन संस्कारके एहि बीचमे
नहि हेतै न एहि बीच में आब तऽ
आब क आ गृह परवेशके एखन चलि रहल छै कि मतलब ओहो लासटे बड़ ह
आ बिवाह किय के दिन हमरा लगैएा जुलाई से शुरू हेतै
हँ विवाहो बात तऽ होइते रहै छै
न बला बुझा दिन खतम भऽ गेलै
अच्छा
बिवाह वालला शुरू हेतै ओहो ओकरो थोड़े दिन के बाद फेर स्टॉप भऽ जेतै
ऽ एकटा विवाहोक के कनि विशेष ते महत्व छै आन जगह के विवाह अहाँ देख लिओ मिथिलाञ्चलके बीच विवाह स्वागत सरोकार देखतीियै ओहिमे अहाँके बहुत अन्त पाल पहिनाइ
एकगोटााके तऽ गड़बड़इए गेलै ने उपनयन जे छै
अच्छा हँ सुना
ओहि टोल में ह एक गोटा के तऽ गरबडा ओहि दिन अथी भऽ गेल क मरि गेल छी तकर हँ देहान्त गेल मरि गेलखिन आ बेचारा उद्योग त उद्योग कऽ लेने छले
हँ स छैहे लोक व्यवस्था बात तऽ कऽ लै छै अपन पाहुन परक सर कुटुम सब आईब गेल
सबटा आबि गेल रहय सब छुट्टी काज करैवला आदमी रहै छै बाहरसँ लोक अबै छै
आ एकटा मोनमे कनि फुटकावला बात भऽ जाइ छै ने सेहोवला बात भ जाइत छै हम अहाँ जे समाजमे छी
कते दिनसँ छुट्टी के छुट्टी के सेटिंग केने रहे छै प्राइवेट नौकरी छै सभके
तखन ई भऽ जाइ छै मड़बा मड़बा बनि गेल रहै पूरा
बीस अच्छा
हँ मड़बा पुरा बनि गेल रहै न
हँ हँ
अहाँके खर्चो बहुत रास भऽ गेल रहै कियकि सभटा चीज तऽ आब पहिलेहे देब परै छै
बेना बट्टा जे छै से पहिलेहे देबय पड़ै छै अपना सबके मिथिलांचलमे
मिथिलांचलमे उपनयन
चोर चुहार होइ छै न पहिलेहे देब
कियौ उपनयनके लेल गाना सभ रखियौ ओत कनि विशेष
हँ
अपना सभ जे संस्कार छै जे संस्कृति छै हँ
लेकिन आब सुनय के कम भेटत ओसब चीज
हँ किछ भेटत लेकिन अखनो चाही तऽ हम अहाँ अपन मैथिली मिथ मिथला भाषा के अपन संस्कृति ठीके बुझियौ संविधान तक मे मिथिलाके मान्यता देल गेल छै
ओ मे योगदान दऽ सकय छी
वेह बात छै कोनो संविधान तक ने मिथिलाके मान्यता देल गेल छै अहाँके एकदम एकदम
कि केना अपन परम्परा रीति रिवाज के केना बचा